हॅं, हेलो!
हँ
गुड मॉर्निंग सखी! की हाल छै?
ठीक है, गुड मॉर्निंग अहाँके केहेन हाल हेय?
हमहूँ नीके छै, की कऽ रहल छी अहाँ?
कथू ने कपड़ा पसारै छियै, अथी धूप अयलै ने कनी-कनी तऽ पसारि देय छियै कनी सुखि जेतै, हवा लागि जेतै
हमरा नहि लगैय एनी धूप हेतै, धूप ले क तऽ कनि मतलब अ भेलै या लेकिन फेर झाँप तोप कइये दैहैय।
हँ, हँ अतहु एनाहिते होइहए तऽ बौआके काल्हि सिलेट आयल? कथी कहै छलियै अएलै?
हँ अएलै, एबीसीडी वला, बड़ खुश छै, कुछे दिनके चलती छै, फेर पुरान भऽ जाइ है कि बस
हँ तब, तोड़-तारि दै हँ
आ आइ हमर मम्मियो पता ने शूट-तूट ऑर्डर केने हेय
आनलाइन ऑर्डर केने छथिन?
हँ हँ
ओ तऽ दिल्ली सभमे तऽ सस्ता बाजारेमे मिलै हइ तऽ अहाँ सभ ऑनलाइन किया महंगा कीने छियै?
नहि तऽ देखैत रहै ने ओना दोकानमे थोड़े जेते देखे लाए तऽ पसन्द आइ गेल तइ दुआरे
हँ से तऽ ठीक कहै छी, ऑनलाइन कोनो-कोनो रहै हइ कनी कमोमे पसंन्द पड़ि जाय हय बड़ बाजारमे अहाँके ओतेमे नहि मिलत
हँ अहँ करै छियै?
हँ हमहूँ तऽ करबे करै छी, मंगेबे छी करै छी
हॅं अहाँ ऑनलाइन बेसी अनै छी की बाहरसँ?
ऑनेलाइन बुझियौ, ओतऽ जाइ छियै गाम पर तऽ ओतय से कीन कऽ आनि लै छियै
हँ
पसन्द पड़ै छै तऽ, एतौ जाइ छियै तऽ एतौ मतलब पसन्द पड़लक तऽ
ओऽ ऑनलाइन बेसी सस्ता रहै कि महंगा रहै?
ऑनलाइन देखियौ सस्ता तऽ रहै छै लेकिन अहाँके ओते टिकाउ नहि होइ हय कि ने!
हँ ह
कोइ चलबो करत कोइ जल्दियो अथी भऽ जाइ हइ
हँ, हँ
एना बहुत लोग छिये जे आब ऑनेलाइन अथी करे हेय बुझलियै किएकि कोइ कपड़ा ठीक रहे हय, एकगो कपड़ा अहाँ कते दिन पहिन के मनो नहि करे हेय। आदमी के सस्ता सुविधा म मगेलक आ कनिये कनिेये दिन पर अपन मंगाबैत रहल बड़ बाजार मे अहाँ एकेटा पााय लगा लू आ एकेटा कपड़ा कतेक जगा पेन्बे हू घीसेत रहू ठीक बजलय
हू हू सेहो ठीके कहै छिए
हँ
ह बउआ लेल कपड़ा कतय छ आबे छै
बौआ के तऽ एतऽ किनाइए कहऽ अबे हे बर्थडे मऽ रहे हे चाहे छठ पूजा ई सब मे तऽ बजारे से एकर दादी आनै छथिन
आ
आ मम्मीो छियै तऽ नॉर्मल जे होइ छै एगो दूगो ओ सब हम ऑनलाइन मंगबै छियै लेकिन एना निममन ले के रहे है तऽ हमस बाजारे मे ले छी
ओ तऽ बर्थडे कहिए अय बऊआ क
यएह सितम छओ सितम्बर के छियै बर्थडे
ओ होय मनबै छिय ने बडे तऽ
हँ मेनते है
ओ
जन जन्मा अष्टमी के दिन एकर जनम छै ने तऽ बुझियौ किछ नहि किछु पड़े जाइ हय अहाँ जे की म माछ मउस ई सबके भोज से आदमी नहि कह पाबै कियकि पाबनि सभके दिन रहै हे
हँ हँ
हँ एक बेेर चौरचन पड़ि गेलै एक बेर आओर कोई पाबनि पड़ि गेल छलै तऽ बुझियौ दूगो ब्डीमे ई तेसर छियै त एहि बेर देखियौ अभी तऽ नहि देख खाली क की पढ़ै छियै आ कि नहि पढ़ै छियै
ओ हम तऽ जन्माष्टमीए दिन पैदा भेल छली
हँ एय जन्माष्मी हम करे छलियै से जन्माष्टमी दिन पैदा भेले बुझियौ नऽ हमर जन्माष्टमीो छुटि गेले
ओ
जे पाबनि करै छलियै आ बच्चा होइके दिन केना पाबनि करतिए
हँ हँ
हॉस्पिटल मे छलियै दू दिन पहिले से भर्ती
ओ
ओहो पाबनो छूटि गेलै बच्चा कऽ चक्कर मे
हँ
अहाँ गेल छलियै अपन पुआ दीदी एहिठाम तऽ की कहलखिन मोबाइल मे ओ नहि करबेलखिन चालू
ह दू दिन से तऽ बारिशे होइ छल पूरा पानी भरि गेल छले गली तली मऽ त फोओदीदी नइ एलय हमहू ने गेलिय अखैन
नहि ओ दिन कहलियै कि हम जाइवला छी
हँ सब बारिश होए लगलै फेरसॅं
हुनका तऽ ग्रुपमे एड कऽ देने छलियै आ पता ने हटि गेलखिन कि कथी करैत छथिन कहने छलखिन उआर केना करै छी तब ओइ चलते हुनका ग्रुप मे अथी कऽ देने छलियै ऊकरो टाइम नहि मिलै है दू दूगो बच्चा छियै
हँ ओ बहुते बदमाशी करै छोटका बहुत
हँ ओमिसली फारमो भरलखिन आ टीचर वाला एग्जाम देथिन
हँ हँ हँ एक महीना के बाद पूजा है
अथी मे एतै आ सीचमबरमे
हूं सितम्बरमे हमरो कहने छलखिन भरय लए हम कहलिय एखन एगो तऽ उ ओते लोग अभी टाइम न पढ़े मे देबे बच्चा छोट छै एगो ओकरा बाद एग्जामो दिय जा बच्चा छोड़ क त बच्चा कानत कानत बिहाल भ जाइ
हँ अहूं खेने छियै बी एड
ह हमहु केने छियै
हँ
सरकारी नौकरी बुझबै करै छै केहन केहन पढ़ल विद्वान सब बैठल छै एते आसान लक के बात होइ छै कोइ कोइ ई लेकिन एते आसान नहि छियै
हँ कहहिए त क
हँ लक के बात छै ओकरा बाद की कहै छी पहिले एगो एग्जाम छलै आब तऽ बी पी एस सी इहो सब कऽ देलकै आब दू दूगो तीन तीनगो एक्जाम
ओते सोचै क दिमाग अथी भऽ जाइ है कन्फ्यूज बुझलियै
हँ हँ
ओहि चलते हमर दुल्हा कहलखिन कि आब छोड़ो ई सब कथी के ई सबके फेरा मे पड़ेगी तऽ हम छोड़ देलियै अभी देखियौ बादमे फेर सोचबै एक दू साल मे
हँ त अगला एक महीना‌ के बाद पेपर
ह
हूं कम्प्यूटरो सिखै ला जेतै एखन
बुआ जी
हूँ
जॉब करतथिन दिल्ली मे कम्प्यूटर सीख कऽ
हँ हमरे
ओ तऽ तऽ नीके छियै बाहर रहैत छथिन तऽ कुछ करतऽथीन तऽ अच्छे के बात छै बच्चो सब तऽ हुनकर कुछ दिन मे आब अथी भऽ जेथिन छेटनगर
हूं जेते नमहर हो ओते पाइ लगै
ओ
हू फीस और इसकूल के बढ़ल जाय
हँं त बाहर सब मे त महँगाई छै ने स्कूल ट्यूशन सब चीज गाँंव घर से बेसी महग छियै ओ बाहर सबमे
हँ हँ तब सासू मग के कोनो ठीक नहि हय पसन क ठीक भऽ जेतै
हँ हँ सही बात छै पेंशन के भरोसे कते दिन रहत थीन ओकरा बाद त टेंशन बन्दे भ जेतै नहि रहतथिन त
हँ तऽ फुफा जी सबके भऽ नहितै ताहि दुआरे
हूँ
हँ
पढ़ू अहाँ सबसँ पीछा से देखबै हमरो बच्चा पढ़ै लिखै वल्ला हेतै तऽ
हँ त अहाँके कथी है अहाँके कोन दिक्कत है
दिक्कत ने य तैयो घर परिवार छोड़ के घरके लोक सब उ आ जे देतै क नहि से बात छै ने
ह सेह तऽ नहि
एतय के लोक के पसंन्द नहि छै गाँंव घर के बेटी पुतो काज करे बाहर निकलि कऽ
हँ हँ
ई लोक को गाँंव वालला सोच छियै लोक के लोग हैस देते गाँंव घर मे बुझी नहि छी लोग हँसा लगे ह फल ओ तो बाहर कमाइ लए जाए है त ऽ बेटी‌ जाए है
हूँ
सब कई लोक‌ के ब इज्जत पड़ पढ़े मतलब पढ़ते ओ चलते नहि जाय दै के चाहे छथि
अ केकरो‌ केकरो त अपने शोखो हो प
नय ई लोकके ने छै ई लोकके कहना बाहर जेते बेटी पुतोह तऽ गाँंव घर के लोक सब हसते एते बड़का आदमी छियै हुनकर बेटी पुतहु बाहर कमाइ छै ओहि ल लोक हैस देतै
ओ अहाँके नोनैद कमाई नहि हयत कथी करैब
नहि कमाइ छै ओकरो ओकरो मन छलै बाहर जाय के पढ़े के नौकरी चाकरी नौकरी करे के हुनकर सहेली सब करै छथि
हँ हँ
उनको मोन छेलै लेकिन बुझयो भाइे बाप नहि जाय देलकै त पहिले लै टॉपे पर घरे मे काम करे छलखिन
हू हू
त उ काम चाही तऽ बंन्द भऽ गेलै कि ची भऽ गेलै
ह
तऽ आब एगो बगले मे दूरो नहि छै मोहल्ले मे स्कूल छै ओहि में जाइ छथिन एगो रेंटरो जाइ है ओहो जाइ छथिन दुनू आदमी पढ़बै लए
अहाँके दियर कथी करै हे
ओ बाहर पढ़लखिन हेँ एम बी सी ए ए तऽ केने छलखिन एम एम सी केलखिन ह बाहर देहरादून से
ओ
त उहै अब जॉब करै छथिन अभी त ओहो गामे पर छथिन घड़ीसँ ला क परोपर काम करै छथिन अब जेथिन एक दू महीना मे बाहर
ओ
अभी घर पर से भ जाय हय लैपटॉप पर से त अभी यही पर छथिन
ह त ननैद लग म छै कि
कोय नहि लमहर छै दुनू जुड़बे छथिन
जुड़ुआ
आ
एके साथ भेएल छै
ह एके साथ भेल छथिन पाँच मिनट के आगा पीछा छै
हँ पेट मे दू दू टा बौआ छलै
हँ जुड़ुबा छलै तऽ दुइए टा नेे भेलै
ह मल सकल सेम भजे है ने त एकटा लड़का भ गेल त लड़की
ओ
हू
नहि बाहर पासार देतै बुझाय य फेर बारिश चलि एतै अन्दरे पसारे पड़तै
हँ हँ होय हय बारीश की
नहि बुझाय हय जेना पढ़तै ह कोइ आए ल बुझाएकिन देखियौ
हँ झाँप तोप
तऽ
खेलियै मैगी
खाय छियै
पास्ता
हँ हँ खाय छै
ओ
रातिमे कथी करै छियै य
हँ अहाँ पूछने छलियै कि हम बात करू लेकिन बच्चा के सुतबे छलिन सुतते नहि छै ओकरे मे परेशान भऽ गेल छलियै
हँ तऽ दिन मे सुति रहतैलने
दिनमे दिनमें जादा सुति जाय हय तऽ राति को जल्दी नहि सुते
हँ हँ
ह सेह करू
तहि दुआरे नहि सुतेत हेत
हँ बड लेट सुतलके फेर अहाँके मैसेज केली तऽ अहाँके फोने नहि धरल कि दो
हँ नहि धरल छलै पता न की दिक्कत भऽ जाय
अभी नहि ठीक चले है सरवारो सब ठीक नहि चले ह
हँ हँ स लो चल
ह